की हाल चाल नीक छी आ हमहु एतय छी
हँ आओर सब
जायब आब की बार तऽ कतहु ने गेलो गर्मी के छुट्टी में आब की बार रहलो एत जगहे पर
अच्छा कोनो बात नहि होवै छै कोनो कोनो साल रहयके चाही
ह नहि सब सब साल नहि सकै छियै बुझलियै ने महगा केितना बढ़ि गेलै जाने छियै घर पयर उठाबू
हँ हँ
से खर्चा
अच्छा सखी पूछै छलहुँ कि ई बेर अहाँ चरौरी वरी बनेलियै कि नहि बनेलियै
ह अबरी कहाँ बनेलो नय चरोरे चरौरियो आर नय बनेेलौ ने अचारो ने बनेेलऊ
तत
बुझलियै हँ कहलियै हम अपन मालिकके बुझलियै की जे आब लगबे ने तऽ पाँंच किलो आम कटा के लेने अपना से न नहि होय छै आब सखी काटि बुझल लिय हमहूँसभ तऽ ओहन हँ नहि कटै छै त कहलियै कहलियै कि सब अथी ते नहिये पड़ेेले चरौड़ी बरौरी अपना आर के नय भाषा में कहेये अपना आर के ने अपना आर के अथी मे नहि पारय छै जेकर जेठ अथी रहै छै तऽ आब तऽ ओ घुइस गेलै हँ तऽ ओहि दुआरे नहि हम नहि पारि सकलहुँ
अच्छा आ ई बेर देखियौ कि कब हँ हँ आनय देखियौ ने ई बेर त एहन मौसम कले छैय कि आदमी की पारतय डरो लागय छैय।
डरो लागै छैय उएह ने कखनो बारिश शुरू भए गेल। अगरे धूप रौत तऽ गर्मी तऽ बहुत य धूप तऽ खूब य एनहो। हँ हमरा सबके ओना अहाँसभके केहन यए मौसम
आ मौसम आइ मकमकइल यै छै कनी धूप छै लेकिन गुम्मस छै लेकिन धूप नहि छै ओहन
ओ गर्मी तऽ बड्ड छै आ ई कथी आमे नय नय बनेलो सखि अचार नय बनेलो कहलियै अपना मालिक के पांच किलो और ले के खायी खरीदने हँ खरीदने यैब आचार बनेबै तऽ कहलखिन कहलखिनसे अभी तऽ बहुत टाइम बाकी छै हम कहलिय नय नय नय बहुत टाइम बाकि नै छै फेर बारिश गिर जेते तऽ बुझलियै सब पैसो बरबाद ओहो मे तेलो मसाला
बर्बाद आ देखियौ आमो पक जाइ छै ने तऽ फिर ओकर नीको नहि लागै छै
आम जे पाकि जायत हल्का पीलापन भए जायत
हँ नहि हैत हम तऽ की केलियै जानै छियै सखी जे पहिल तऽ आँधी बरसात भेलै तऽ दस किलो आम आयल रहे हमर घरके लगमे बेचै लेल तो हँ हाँ तऽ हम की केलहुँ खरीद के आ सबके छील के आ घीस के अचार बना लेलहुँ हमर घर मे कोयो फाड़ा नहि खाइ छैय सब खााय छैय वही घिसवा। हँ हँ चटनी जेकाँ हो जाइ छैय सभ मर मसाला दऽ दिअ
सब देलियै र ओहिमे सखी की सब दए क बनेलियै?
अ अब ओकरामे जे अचार के मसाला पड़ैत छैय वही मेथी जीर
नय नय उएह मस्त सनलै ओहिमे एगो बहुत आदमी होइ छैय ने आमके साथ ओहिमे अदरक मिरचाइ लहसुन
नय नय नय सखी ओ नय ओ नय हम बनबै छी। हँ हम हमो हमर घरमे जे मालिक छथिन ने हुनका ओवला बड़ी प्रिय छैय ओ दालो भात पर एक चम्मच ले के खेथिन जेना आदमी नय खाय छैय। चमनप्रास तेना ओ खाइ छथिन एक चम्मच लऽ कऽ। आ चोखो बनेबै तो ओकरोमे कनी धर दिया। त हँ कच्चा प्याज व जे द क चोखा जे बनबय छियै त ओकरो में तनी धर दिऔ कनी चटनी पीसै छियै त ओकरो मे कनि द दिअ मतलब ओ अचार हमर घर मे सर्व चीज मान्य हो जाइ
सब चीज मे हँ पराठा में भी पूरी में भी साग सब्जी छैय एको रंग के कोनो साग सब्जी छैय त अचार छैय बड़ा सुन्दर ई छैय ने ओते थोड़े अथी हय छैय ई जाने छियै आब ओते खटटा लोग नहि खाय ले चाही जैस कि बरबादे भए बुझलियै लोग लेतो छैय भारी मे तऽ बरबाद से भेल
नहि जानै छियै आ जे रहै छैय देखियौ छोट छोट बनेबै तऽ ओ अङ्ग नहि लागै छैय बनाबैमे। आ जे पैघ पैघ रखबै फड़ा के तऽ ओ कोइ खायत कि नहि खायत पूरा बर्बाद हो जाइ छैय।
खड्डा पसन्द ने ने छैय हमरे यहा के ओते खड्डा खायल जाय छैय जेना पहिले खाय रहिये।
हँ सही बात छैय पहिले हमसभ दू तीन हमसभ चोराह चोरा के सखी खाइ छलियै मम्मी से। दू तीन गो ले ले छलियै हाथ मे आ भाग जायै फ्रॉक मे छिपा कऽ हाथ
फ्राकमे छिपाकै आ ओ पूरे फरक में ओ तेल लागग जाय रहे बुझे रहे त अचार चोरा चरा लत्ते आचार खाय रहिया ह हू नहि नहि अपनहि पता नहि खटा की भए गेलै एलर्जी हटा लेब तनि उट लेबै ने थाली मे त मतलब एक दू बेर मुँहमे लेबै बस ओकर बाद नहि खायल जायत बहुत खट्टा लागत। यहाँ पहिले आम रहै जे लोग खरटो माल दो आम जेना या भी रहै तो लोग मिर्ची के नमक उमक अथी दक बोलो कितना खााय रहे कच्चा आम। कच्चा आ कच्चा आम तऽ बस दाँत दाँत छैय ठीके कहलियै। तब खाना पीना भेल यहाँके?
हँ खायन पियन भए गेल छैय।
आ नहि नहि एखन पीना भेले हमरा सब के ते बुलंदियों कहलो त जे बनेलो एके बेर बारह एक बेज जाय नहाय सुनाय पूजा पाठ करै मे। आ शाममे तनिटा हेतै कहियो मोन हेतै तऽ नाास्ता उस्ता बनेबै। चना मुंग सब देने रहै छियै फूलै लेल तै चूरे मे या मुड़ही उड़ ही किछो मे हल्का फल्का बच्चा सबका
हँ नहि आ ई बेर जानै छियै सखी हम चरौरियो पारलियै तऽ एहन हमर बिगड़ गेल कि कुछ कहे के नहि जे हम पार देलहुँ तऽ अरे सुप्ती मे हम दे देलियै चरौड़री पार के आ बुझलियै आ अलगे छै आ सटि गेल आ जे उखाड़लियै तऽ पूरा एकदम चूरम चूर भेल
चूड़म चूड़ ओकरा पन्नी पार फिर सकी
आ जानै छियै बड्ड दिन बाद हम परलियै चरौरी
आ ओ पन्नी पन्नी पर पड़ती ह ने पन्नी पर प्लास्टिक पर तऽ ओ पो उखड़ जेती है ओ अपनने सते नहि तऽ फेर सूती साड़ियो पड़ै छै ने
हँ स साड़ी पे दुपट्टा पे जे अहाँके लगमे रहय हँ
ओ पर ओस पारै मे मेहनत छै बुझलियै ओ दू आदमी तीन आदमी मिलके करियौ ने
हँं तऽ जल्दी जल्दी होइ छै
तऽ अच्छो लागत मोनो लागत अपनो से कहे छै ने बियाह शादी मे लगन जागे छै ते पूल ने बन बै छै चरौरी चिप्स चरौड़ी अदौरी चरौरी कते बनै छै आब तऽ सब रेडीमेड दै छै आब रेडीमेड लोग साठो राज म लोग रेडीमेडे दे छै अनियो के लोग रेडीमेडे
खााय छै हँ आ देखियौ ओहन साद नहि आबे छै हम सब हम सब कनि ओकरा मे हिंग हिगो दैत छी अदौरी मे हींग कनिक बेसी करके दे देलिय आ नमक दे के अच्छा से फेट के बनवे छीयै छोट छोट बने छियै छिय लेकिन जानै छियै जब सब्जी बनाबै छियै तऽ ओ फूल करके एकदम सुन्दर
सुन्दर हँ जल्दी ओ खोल ह नहि तऽ बजार से मार्केट वाला जे अनियौ अहाँके पतर रहै छै कतनो आहाँ सिटी पर सिटी दियो कोनो फरके फरके नय पड़त सिझबे नहि करत आ कोनो स्वादो नइ
स्वाद नय लागे छै
बेर हम वही सोचलहुँ कि हमर सखी की की पारलक कि की
न हमे तभी वएह नहि अथी द्वारा नहि बनेलौं लेकिन हुनका अपना मालिक कहलहु कम से कम ओ सब चीज नय बनेलियै तऽ कम से कम अचारो के अचार मेन होय छै आदमी लोग एक साल अचार ल अपन रैख के लोग रैख जोगा के अपना लोग खााय छै आ किछो भुजय तुजै भुजय म दे दियै मसाला आ अथि अचार वै चाहे लिटये बनबै छै निबू नय त लिटियो म दे
दए दियौ चटनियोमे दए दियौ चो हँ हाँ बर्ड मे काजा छै आ नहि तऽ देखियौ ककरो मनो कतोक के नतो कुटुम आयल तऽ ओकरो थारी मे एकटा रख दियौ तऽ अ नीक लागे छै देखे मे अ
त खेलोअ
बढ़ि जाइ छै ह
तहन ईसभ होना चाही आदमीके लोक क पहिले ई सब चीज कते बनबे रहे अपना याद करियो अपना मम्मी दादी आर अपना आर के कते बनवे
बाप रे कहियो तऽ एक महिना जे शुरुआती रहै छै भेलै इ बे बैसाख के बैसाख के बैसाख घुसे छलै आ जे मम्मी सब एहि सबमे भिड़े छलथिन कि कहियो कि एकक बोरा चिप्स ऐ अइ आलू के
आ पहिले उड पहिले आब त लोग रियुड डल नहि खााय छै न यूज करे छै सब कि पहिने डला वाल डिब्बा रहे लोग क रहै छज्जी पर डालडा वाला डि डब्बे डब्बे डब्बे डब्बे एमे चीप्स छै एमे चरौरी ये एमे बरी ये एमे की कहाँ बनैब हम केलै कते ई सब क तीसीयो तीसी वाला अभी तीसियोरी कते बने रहे सभ केलायके बड़ी चनाक के बड़ी हू
ओसभ की छलै कि देखियौ सेहत के साथ उ स्वाद छलै
स्वाद से हँ अभी जो कोबी के समा समय रहै ओहि समय मे कते कोबी सस्ता दै सुखा कोबियो क अपना राख दे रहै अभि सावन भादो म उ सब सबजी बनै रहै
टेस्टी लागैत छै आ हमर एकटा ददिया सास छलथिन उ जानै छियै सखी एहन सुंन्दर बथुआ शाग के एकदम पतला पतला बिरिया बना के रख रखै छलखिन कि कि ह हँ उड़ीद के बेसन दे छलथिन ओ
आ इतना स्वाद लगै छै उ खाय मे इतना स्वाद आब तो उ बेचारी मर के स्वर्ग के रानी भेलखिन हमसब अभी नरक के भोगै छी लेकिन जानै छियै उनखर जकाँ कोइ नहि बनबै एकदम काली उंगली से भी पतला जानै छियै एकदम पा पातर पातर बना के सोह सोह के रखे छलथिन बेसन के ओकरा मे खाली नाम रहै छलैय बेसन नहि बुझाइ छलै आ लेकिन खा आ खायमे लेकिन बड्ड नीक लागै
पहिलूका बला आदमी क पहिले लोक बरा जेतन से मेहनत से सबकुछ बनबे रहै आबका आदमी मेहनत करै लए चाहते नहि छै आबका आदमी करैया मेहनत
आ देखियौ हम अचार देेले छियै छत पे आ देखियौ फिर लगै छै कि पूरा बादल छाय छै हम जे आबै छियै सखी कनि उठा लै छी हँ हँ
हमरो सबके एने लागे छै हमरो सबके हल्का हल्का बुझबै छै देखियौ अना तऽ घरमे तऽ नहि बुझै छि ठीके छै एकबर देख लिय‌ नहितऽ भीज तीज जायत ठीक ठीक खराब भैय जेते ठीक छै जाकऽ देखियौ
हँ ठीक छै ठीक छै